ओर बताय अहाँ के हाल चाल कैसन छै
सभ नीक छै अहाँके बताबै ने
हमरो हाल चाल नीक छै अहाँ के खाना खा लेलियै
हँ खा लेलियै
अच्छा हँ हमहूँ खा लेलियै
की खलियै यए
हम खैलियै दाल चावल सब्जी सलाद चटनी सलाद मे रहले हे खीरा गाजर चुकन्दर ये रहले हे इे सब फेर नीबो रहले हे हरी मिर्च चाट मसाला फेर चट कखनी मे कच्चा आम पुदीना हरी मिर्च नमक काला नमक इहे सब खैलियै बड़ा नीक खाना भेले हा आज के दिल खुश हो गेले या खा के अहाँके बतेये न अहाँ के खाना मे कथि कथि खैलियै हे
हम खेलियै चिकेन मटन बिरयानी यही सब खलियै ह पिज्जा बर्गर
चलिय ई तऽ बारह चीज खाइ छी ई रहुआ अहाँके आओर अहाँके खाना आज अ खुद से बनैली एक माता जी बनैली न आके
आ खुदसँ बनाइ छी
ह चलिये अच्छे बात छी आओर बताइए न अहाँके खानामे कथि कथि आबै छै बनाबै
हम दालि चावल सब्जी बनाबै अबै छियै सब्जीमे हर तरहके सब्जी बना लैत छी मीट भी बना लैत छी मछली भी बना लैत छी अन अण्डा भी बना लै छी
ओ
अहाँके कथि कथि बना लेइत छी
हमहूँ बना लैत छी अ हम बना लेइत छी मीट मछली दाल चावल सब्जी रोटी रोटी आ हाँ अंडा सभ बना लैय छी हम अहाँके बतैय ने अहाँके मीट बनाबे आ जाइ छियै
हँ आ जाइ छीयै
थोड़ा बताइय ने कैसे बनावै छैी
जैस एक किलो मीट मे आधा किलो प्याज लगै छै समझे छियै प मीट को अच्छे से पहिले धो लिये छै उसके बाद कढ़ाइ चढ़ा कर उसमे तेल हरा मिर्च प्याज डाल प्याज को अच्छे से गलाबे छियै गलाने के बाद दस से पन्द्रह मिनट गलाने के बाद उसमे चिकन डाले छियै चिकन डाल के उसको अच्छे से सीज उसको भूज भूजै छियै भूजने के बाद उसमे मसाला डाले छियै हल्दी हल्दी मिर्च धनिया गरम मसाला मीट मसाला डालने के बाद उको अच्छे से थोड़ा मात्रामे पानी डाल कर उसको अच्छे इसलिए भुजै छियै भुजने के बाद उसमे थोड़ा सा पानी एड कर डब्बा उतार दिय छै
चली अहाँके तऽ बड़ा अनुभव छै मीट मीट बनाबैकें बना मीट मछली बनाबैकें अहाँके ओर बताइै ने अहाँके माता पिता भाई बहिन दादा दादी सब ठीक छियै ने
हँ सब ठीक छी अहाँके बतले अहि ने
हँ हमरो सभ नीक छै सभ ठीक छै सभलोग
ओर बताइए ने वहा क मौसम कैसे छै
हँ एने के मौसम काफी नीक छियै ठंडी ठंडी हवा बहै छियै हम बैठल छीयै अभी पेड़ के नीचे छाव में बैठल छी काफी ठंडी ठंडी हवा बहै अहाँके बतैयव अहाँके कयोरी मौसम कैसन छैय
काफी नीक छैय लेकिन थोड़ा मात्रामे गर्मी भी पड़ै छैय इधर
हाँ रौदा तब काफी कड़ा उगई छैय
अहाँके घाम नहि उगै छियै का
ह कह अहाँके कहली ने रौदा काफी करा उगै छै
आओर बतै छै आपको खेल पसन्द छै
हँ हमरा त खेलमे बड़ा नीक नीक खेल पसन्द छैय जैसे फुटबॉल क्रिकेट कैरमबोड गुली डंड टा दसी बिसी सब खेलम बहुत अच्छा पसन्द नीक नीक लागै छैय हम हमरा चोरी नुकी भी अच्छा नीक लागै छैय कबड्डी बा्डी बड़ा खेल खेलैत छी अहाँके बतैयै ने अहाँके खेल मे कोन कोन खेल पसन्द छैय
अहाँके पसन्द छिय हमे गुल्ली डंटा हॉकी लुका छिपी यही सब करम लूडो यही सब बैडमिंटन
अहाँके त बड़ा नीक नीक खेल पसन्द छै आओर बताइए न अहाँ के पढ़ाई लिखाई कैसन चलै छी
सब नीक चलै छियै अहाँके बतबै न कैसे चलै छै आबका
हमरो नीके चले छियै हम तऽ पढ़ाई लिखाई करे जाइ छियै कुछ नया ए आई के बारे मे सीखे जाइ छी सुरत जाइ छी बड़ा नीक नीक चीज सिखबै अहाँके त पते है आजकल हुनर के जमाना छी चले छै तऽ ए आइ देखले बिना केहु न कुछो कर पाबै छै आओर अहाँके बतैयै ने अहाँके किछ नया सीखयके मोन करै छै कि नहि
सभ नीक चलै छियै आओर बतैयैय न चलै छियै नदीमे नहाय
हँ अहाँके चलबै तऽ हमहूँ चलबे करबै सहीमे आइ चलै छियै नदीमे
चलै छियै
बड़े नवाब पूछे बड़े भैया तऽ पूछे के पड़ै छै चलतथिन तऽ चलै छै दुनू गोर तीनू आदमी चलै छी
ह ठीक ठीक छियै ओ चलै छियै हम भी हमभी चलै छियै
हँ चलबै अहाँके चलबै जरूर
आओर बतैए ने बगीचे घूमे जाइ छै कि नहि बगीचे घूमने
हँ बगीचे घूमेय के तऽ मन करै छै जायके अहाँके बतैयै ने अहाँके मन करै छै बगीचे जाय के
हँ बहुत मन करै छी जी
अहाँके बागवानी मे कोन कोन से पेड़ पौधे लगैेले छियै
आम लगबै छियै अहाँ के कोन कोन सा पौधा लगबे छै
हँ हमहूँ आम के पौधा लीचीे पौधा कटहलके पौधा निमोके पेड़ पपीताके पेड़ बड़ा पेड़ पौधा लगाबै छी हम अहाँके बतैयै ने अहाँके आम मे कौन आम सभसे ज्यादा नीक लागे छै कोन आम के आम रस बना के अहाँ के पिये छीये आ कौन कौन अपना आम बागवानी में लगेले छी तहिया बता तैय ये न हमरो
हम लगबै छीयै य ओ मालदेव काम लगबै छीयै बीजू का दालमा का यही तीनू लगबै छी
चलियै ई तऽ ठीक नीक छै लीची तऽ ओरा आ गेल छै आब लीची के सीजन खत
अरे मिलै छियै न बाजार मे मे मिलै छियै अभी भी
न मिलै छिय लीची अब
कल मिलै छियै हम खरीदै छियै कल
अहाँ के आम में कौन कौन से आम पसन्द छै
मालदेव पसन्द छियै जादाव पसन्द छियै बीजु पसन्द छियै
आ अहाँके ओकर आम रहत मालदेव के आम रस अहाँके पीले बड़ीये पीले छियै कि न
पीले छियै ने काफी अच्छा लगै छैियै
हँ
वैसे कैसे बनाबै छियै आमरस
हमरा तऽ नहि पता छै रौए पी ले छी तऽ रौए बतैयै ने
हम खरीद के पियै छीयै बना क ओकर नहि पियै छै
हँ तऽ हमहुँ खरीदे के पियै छियै मजा पियै छियै लस्सी पिये छी हम खरीदे के पिये छी हमूं न बने बनाबै छी
अहाँ के अच्छा से बनाय अबै छै से बतावय न
अहाँके शिकंजी पियै छियै गर्मी मे रौदा हइ काफी तऽ शिकंजी पियै छियै कि न
हँ पियै छियै
कैसे बना लेब सिकंजी
पबनाबे नहि आबै छियै हम खरीद के पियै छियै
हँ शिकंजी खरीद के न मिलल अइ खरीदल
त मिलै छिय नीम्बू पानी के र उसका नाम
ओ निबू पानी मिले छै शिकंजी तऽ कचा आम के बनै छै थोड़ा बतैये ने कैसे बनाबे छियै
उहा बना अबै छी हमरा
अच्छा
आओर बताबै छिय अमरुत पड़ै छै कि नहि आपका
अमरूद तऽ अभी छोटा छोटा छै छियै अभी लगैले छियै तऽ फड़तै एक दू साल मे फड़तै
एक दू सालमे पढ़ै छियै
हँ अभी काफी छोटा छोटा अमरूद छै
अ ठीक छियै आओर बतबै ने कोन कोनस फूल लगै छी अपने दरवाजे पे
हम लगायले छी गेदाा के फूल लगाय ले छीिय गुलाब के फूल लगाय ले छीिये सूरजमुखी के फूल लगा ले छीिय कनेर के फूल लगाय ले छीिये चम्पा और चमेली के फूल लगाय ले छी छिय फेर बहुत अच्छा अच्छा फूल लगले छी गुर गुज के फूल लगले छी जटा मासी के फूल लगाय ले छीिय पूजा उजा करे ला केहू के घरे न जाय के पड़े छै मांगे फूल एतना फूल लगा देेले छियै अहाँ के बतये न अहाँ के घरे फूल लगेले छियै
हँ लगेले छियै
आ अहाँ के रौदा में ना निकलबे अहाँ के मातो पिता के न निकले देबे रौदा मे काफी रौदा उगे छै समझलियै यहा के
हँ ठीक कहै छी अहाँके
हँ चलियै अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागल फेर कभी टाइम मिलत अहाँ से बात करब नमस्कार
नमस्कार